का हालचाल छै सखी।
हां सब हाल चाल ठीक छै सखी, तू बताब।
हमहु आरके हालचाल ठीके छैय।
हां।
कि करय
हां सखी। हमनी सब त अभी बैसल छियै खाना खाना पीना खा के, अपान अपान के कहु।
हमहु सब त खाना पीना खा के बैठल छियै। अ ऐसे ही मोबाइल देखल रहै छियै त सोचै छियै रील। काम काज निपटा लेबैय के‌
हां सखी से त नीक केलउ।
हूं
आ सखी, हुं- आइ बड़ा सज धजि के, आइ बड़ा सजी धजी के केत्ते जाय छियै।
हं, ना तो सखी कहीं तो ना जाय के छैय। मौसम कैयसन छैय वहाँ के?
आ यहाँ आय के मौसम तऽ नीक छैय सखी। तनि बारिस उरिस होबै छैय आज। भोरे के तनि बारिश उरिश होबैय छैय।
यहाँ‌ के, यहाँ आहाँ के सखी, मौसम तो जदि सुबह से बादल करल रहेय छैय। लेकिन अभी तो बड़ी धूप होइ जाइ छैय सखी। बहुते धूप फिर गर्मी वैसने बढ़ा देवैय छैय।
एनहु आर भी तऽ वैसने छैय। जादे धूप नै छैय। लेकिन धुपा छैय आइ सखी।
हूं। और सखी, घर मे सब परिवार सबके कैसन हाल चाल छै। माई के हाल च चाल कैसन छैय?
माई के हाल चाल तऽ नीक छैय सखी। आ तनी देकिन दबाई-उबाई चलि रहले हन।
ओ- कि हो गेल रहे सखी माईके?
हमर माई के तनि जखम होयल रहै सखी। तनि सीनामे तनि जखम होयल रहै एकदम भयंकर। तऽ ओही परेशान छियै बीस पच्चीस दिन से एकदम।
ओ हो तब तऽ बहुते। अ- बहुते दिक्कत होवए छै इ गर्मी मे बड़ी अकबक लगै छैय। परेशानी लगै छैय तऽ माइके।
हाँ सखी से तऽ नीक, ठीके कहै छियै।
तऽ डॉक्टर कि कहै छैय।
तऽ ओहि डॉक्टर तऽ अपन सुइया दबाई चलाइये रहलै हे। अब ना, ठीक होइये हो होइले छैय तनी। त धीरे-धीरे ने ठीक होबै छैय।
हाँ सखी घाव हाव हो जाय पे तऽ जड़ी समय लगै छैय ने। ठीक होबे में, ऊपर से गर्मी के टाइम छैय। तऽ जड़ी सुनतो अ-अ समय लेबे के ही छैय। तऽ भोजन में कि बनै छैय सखी तोहर घर आज।
हमरा घरमे तो आज बनै छै भिण्डीके तरकारी। आ पर परवल के भुजिया आ तनि दाल, भात बनै छैय सखी।
हूं हमरो घरमे तऽ आज हमरो घर में आज भिण्डीये के सब्जी बनै छैय, आर दाल भात तर चोखा बनाय छैय। हमनी सब खा के बैठल रहेय छियै।
आए
हाँ बड़ी गर्मीये छैय तऽ कि करै छैय। कहाँ आदमी बाहर जाइ छैय। कुछ काम रहेय तऽ आदमी जड़ी बाहर जाय पड़े आ जब कुछ कामे न रहे छै तऽ घर मे बैठल रहय छियै।
हॅं
हूं
ई से तऽ हमहूँ आर सब भी बैसले छियै।
हॅं तऽ, तोहार काम धाम सब कैसन चलै छौ सखी।
कारया के सखी।
हाँ कार्या के अपन निजी काम सब कैसन चलय छैय?
हॅं कार्या के तऽ काम ठीके चलै छैय सखी आ तनी। कभी कभी तऽ टाइम ना मिलै छै तऽ अपन‌ नै होबय पड़ै तऽ अपने जखनी टाइम मिलै छैय तऽ
हॅं तऽ ओ तऽ ठीक ओ वही हँ, वही तऽ एकर मे फायदा छैय सखी कि जखनी इंसान के अपन काम से फुर्सत मिलै छैय तऽ जड़ि समय निकालि के जड़ि काम निपटा लेबै छियै और की। दोसर काज जैसन ना कि एकदम ले के बैठल रहय के पड़ी जब आदमी के जड़ी फुर्सत मिलय छै तऽ कर लेबय छैय।
हॅं, ओही हमरो आरके तनी नीक लगै छै, एकर बाद आ एक पैसा काज के अपना लिए जोड़ जाड़ के देबै छै ने कार्या।
हँ सखी कुछो पैसा तनिको के पैसा होबै छै चाहे जादो पैसा होबै छै तऽ मिल जाय छै ओकर ले कोई दिक्कत न होवे छै। छै पैसा मिले मे बहुते नीक कार्य छै सखी, घर बैठल इ महिला लोक के बुतरू लोक के, बूढ़ा बड़ा सब लोगन के बड़ी नीक कार्य छै। घर बैठल अपन दूगो पैसा कमा लेबै छै।
हँ सखी ओही से तऽ अपन कार्य जेे निपटाबे छियै।
हँ तब त ठीके छै सखी, बहुते ठीक छै। आओर बताबऽ सखी तोहर बहिन लोक के की हाल चाल छै?
हमर तऽ एगो बड़ बहिन के शादी होल गेल रहनि ने तऽ न उ तो ससुरारे मे छियै, अपन काम धाम मे बीजी छै, आ एगो हमर एगो छोटा बहिन छै तऽ ओकर तऽ कॉलेज आर खुल गेल छै। छै ने, एक तारीख से सबके बच्चा लोगन के खुल गेल छै ने।
हँ सखी बड़ी दीन से- छुट्टी छै ने, आब गर्मी के छुट्टी छुट्टी सब के खतम हो गेल रहय छै, सबके स्कूल कॉलेज सब खुल गे जाय छै सब अपन अपन- अपन पढ़ाई लिखाई मे व्यस्त हो जाय छै।
व्यस्त, हँ सखी। ई बार त एकदम एक महीना से ज्यादे बंद रहल छै। छै कॉलेज स्कूल और सब
बड़ी गर्मियो छै।
हँ गर्मी त व्याकुल छै।
हँ कुछ दिन त सखी बच बच्चा के स्कूल और छुट्टी बढ़ा देवल रहे छै। गर्मी के ध्यान मे रखके लेकिन इधर दिन जहाँ जहा तहाँ यदि बारिश होवे छै त मौसम जड़ी नीक हो जाइ छै। छै त वही सब के वजह से स्कुल कॉलेज सब खुले छै। जरी जर यहां कर करके हं सची
ओही ने बात छै कि एकदम गर्मी इतना व्याकुल करै छै कि आदमी सब पागल हो जाइ छै। घाव घोस ऐसी बच्चा बुतरू सभके होवैत छै। गर्मी आर कि
त हँ की करै छै सखी, आब गर्मी मे आदमी कहाँ जाइ छै। अ गर्मी के मज गर्मी के चलते त आदमी दोसर परदेशमे ने जाके बैस जाइ छै ने। आब गर्मी रहै चाहे धूप गमीं रहे चाहे बरसात, आब त अपने क्षेत्र मे काटे के पड़े ने छै। सखी।
हँ। ठीके कहै छी। आई अहाँ त तो लाइन तो एकदम बड़ी काटे छै, रात भर एकदम न एकदम सुतने पंखा त उपर चलिये न रहले छै त अपना नींदो नहि आबे छै सखी लाइन बड़ी काटै कटे छै नहि गरमी के कारण
हँ सखी बिजली के त चार दिन पहले त हमरो इलाका मे जे छओ बजे सात बजे से नहि बिजली काटै छै से रात के दू बजे तीन बजे देबै छै मोहर्रम के चलते स सखी। मुहर्रम के चलते जुलूस उलूस निकलल रहे छै ने से खातिर दू तीन दिने नव बड़ी लाइट काटे छै। मन एकदम अकबक लगै छै, रात के नीद न आबै छै। त देर सुबह तक देर सुबह तक सुतले रहे छियै।
हँ सखी ओही त
ई सब त होवे छै त की करै छियै अभी गर्मी मे त लाइनो काटे के जरूरी रहै छै ने सखी ने तो ट्रानंसफार्मर वगैरह सब जीप जाइ छै त
अच्छा।
उड़ै के भी चांस रहे छै ने हँ त उ चल से तो बिजली विभाग लोग अपन समय समय पर बिजली काटै छै। अलग अलग क्षेत्र मे एक क्षेत्र मे काटै
ओ हूँ ठीके करै छै ने से केओ ओकरो आरके तऽ मजदुरिए छै ने।
हँ तब अब अब मां लए कि बिजली सब एक ए दिने राते देवे छै। तऽ आजकल कूलर, पंखा, सब लोगन चलाबै छै। दिने राते चलय छै तऽ टान्सफार्मर मो तऽ उड़ जाइ छै ने गरम हो जाइ छै, तू ही सोचा सखी। एक घंटा अभी के समय मे हमनी मोबाइल चार्ज मे लगाबै छियै। तऽ कतेक धीप जाय छै। लगे छै कि फट जाय छै, हँ
हँ एकदम तुरत मोबाइलो आर एकदम गरम हो जाय छै। दसो मिनट चलाबे छियै तऽ
हँ वही ने छथिन।
आओर सखी, तनि एगो हमर फोन आबल रहै सखी।
ओ ठीक छै सखी करलियै छै। ठीक छै सखी, ठीक, नमस्ते सखी।